की हाल अछि
आवाज नहि ठीक यए अहाँ ठीक छी हँ आ बाज तऽ टनगर यऽ कहाँ किछ होइए गर्मीे तते छै
बड्ड गर्मी छै बीच में बड्ड गर्मी पड़लै हन की सब होइ छै अहाँके
किछो नहि बस ओनाहि घूमै छी माँ सब मंगल केने छै
अच्छा आइ मंगल छनि
हूं माँ सब कै छैन माँ भायजी के हम तऽ कहै छै जान लै रैब करै छी
हँ जानले रैब अपनो सबके गाम के जे कहावत तऽ जे जान लए रैब
ह सएह ने जानले तऽ रैव तकै छी
हँ आ तहन इ व्रत आ तिहार करब
ह्म ह खाइतो नहि छी आ सहतो नहि छी
बीच बीचौआ मे छी अहाँ नहि इम्हरे के ने उम्हरे के
ह बीच मे छी
की सब होइ छै
नहि किछु वएह मौसम छै कनि बारिश जकाँ घुमै
अखन रहबै कि चलि जेबै
एखन आब एग्जाम तक छी न चौबीस तऽ एग्जामे चालू छै तैके बाद बुझल जेतै परीक्षा छै ह्म ताहिके बादे किछु बुझल जेतै
पूरा अहाँके लाल कऽ देने छै मेघ मेघ पूरा लाल छै इमहर लाल केने हेबे करत इम्हरो हेबे करत पानि
हँ गुमकी जकाँ केने छै खूब
आओर सऽ कमला बलान कतऽ दूरे अछि घरसँ?
छै दूर तैयौ
हमरो सभक छै, हमरा सभक तऽ ओहि साइडमे छै, बगलमे छै, एक किलोमीटर दूरमे।
हू हमरा सभके आधा घण्टासँ बेसी समय लगैत अछि बाइकसँ या किछुसँ जायमे।
हँ
किया अहाँ गेल छलौ ओतयसँ
नहि नहि गेलहु हेँ लेकिन हमरा सभके एते कनिए दूर छै तऽ अहाँके पता केलियै हे पानि आयल छै
ह पानि नहि आबि रहल अछि। जेना सावनमे लोक जल चढ़बैत छथि ने, कमलासँ ओतऽसँ उठबैत छथि ने। ह हम सभ एक बेर गेल
हँ
एक बेर गेल छलियए पैदल हम सभ ओत स जल उठेने छलिये अपना गाम क महादेवके चढ़ेने छलियै
हँ बहिए जाइ छै आहा के आ सावन स्टार्ट हेतै तऽ फेर बड मोन लागत
ह सावन मे सभ माछो मास खेनाइ सभकिछु छोड़ि दैत छै। बड़ नीक लागैत छै। पूजा पाठ मे बीत जाइ छै एक महीना
तऽ रवि दिन क अहाँके से सभ कँवरिया सभ अथी अथी योजना बनेलक अपन
आ रातिमे तऽ बाजा गाजा आयल आ एक बजे रातिमे निकलल। एतऽसँ हमरा सभके लगमे छै, ओतऽ लेबाक लेल निकललहुँ। ओतऽसँ अहाँ जल बोझि कऽ
हँ तऽ, सोमकऽ चढ़बैत छथि ने भोरे?
हँ सोमक एक बेर हमहू
हँ, हमहूँ सभ गेल छलहुँ, पैरमे फोका सभ हँ नीक लागैत रह छै एखन कपड़ा सभ पानि कऽ जा रहल अछि। हे मामा, कोरा कोरा बात करब चाचा? है चाचा स बात करबी ही चाचा कत गेल पापा कत छै चाचा कता छै कहत ऑफिस गेल ऑफिस चाचा हँ की कहत मामा कोचिंग गेले हँ हमर नानी आयल छलियै तऽ की कहे छै ल हैनी तू ओहि घर नहि जोतला बंदल पकड़ लेतो बंदल मुँहे नोचि लेतौ जेहि रूम मे ई सुते छै ओहि रूम मे हँ जे रूम मे ई सुतै छै ने आइ रू मे ककरो नहि जाय देत, ई बादर पकड़ि बन्दर पीठपर ले तऽ मुह नोचि लेतहु। मुह नोचि लेतऽ।
सभके डबैत रहै छै कहुना नहि जाय घर
हँ
तहन और अहाँके की सभ होइ छै?
नहि किछो बस किछो ने हँ उएह आब तऽ मधुश्रावणी सभ आय त फूल सभके कतहु नहि गेलहुँ हेन बस कॉलेज
कनिया एहि बेर अछि कि नहि कनिया बहुरिया सभ टोल मे
ह हमरा गाँवमे यए दूगो लड़की यए एतय ओतय तऽ बड़ रहैत छै सासुरमे ने हम रहबै तहन ने हम त सासुर चलि जेबै तमे
हँ, सेहो बात छै तऽ। ने कतऽ घुमने छी, बस सासुरमे हँ।
ना फूल सब आब तोड़तै चोरे कऽ सभके गाछ मे सँ सब
एकोटा हमरा गाममे मे एकोटा नहि नहि छै दीदी सब घुमते दीदी बेर के बाद से अहाँके सभटा खतम भऽ गेलै एखन
अच्छा एको गो नहि छथि हमरो सबके एतऽ नहि रहे छै केओ जादा छोट गाँंव छै तऽ दु गो तीन गो एना कए रहत कोनो बेर एगो आ कब ककरो भेल एगो जे रहत एबे नहि कर रहलक सासुर सभ अकेले की करबै जा कऽ सैह होइ छै
नै हमरा सब के तऽ एकटा रहै दूटा रहै अबै छै मोन बड्ड लगै छै
नहि हमरा सँ नहि अकेल हम ओते नीक नीक नहि लागै छै जेते रहै छै दू चारिटा बाप रे बाथ मे ते सासुर मेे तते ते पन्द्रह टा बीस टा पच्चीस टा एना करै छै अलग एगो टोल एगो टोल सब बुझियो पंन्द्रह टा रहे छै केगो टोल छै बड़का टा गोल
ओहि गाम मे तऽ बड्ड मोन लगैत हेतै तहन
हूँ ओ गाँव एत्ते पैघ छै ने बुझियौ केओ एहन नहि
आ मिथिला हाटमे एकर अथी होइ छै प्रतियोगिता होइ छै मिथिला हाटमे एकर डाली सजबैके हँ जे डाली बढ़िआं सजै छै ओकरा ओकरा इनाम भेटै छै हँ ओकरा नहि इनाम भेटैत छै हमसभ पछिला बेर देखने छलियै मोन भेल दीदी के लऽ जइयए लेकिन सायद किछु एहन भऽ गेलै ताहि दुआरे नहि गेलै
तऽ अहाँसभ भाग लऽ एते ने एते सुन्दर गीत होबैत छलैे गाय गओल मिथिला आइडल छलै ओतऽ झंझारपुरमे
बुझल छेलै पर ते ने चल जब पता चलते तऽ जाइतियै हम दुनू भाय बहिन
बढ़ि हूँ बढ़िआँ से छलै भायजी हमर गेल हमरा भेल अहाँ के बुझ तहि बीच मे अहाँके जीजा जिया छल एतना ताहि दुआरे नहि कहलहुॅं किछो
तऽ जाय रहथिन तऽ ओहो जाइतथिन
तऽ हमरा भेल ओहि दुआरे हम नहि कहलहुँ लेकिन हमरा भेल बुझल हैत
नहि नहि बूझल छल ई साले साले होइ छै कि अहाँके से कहियो काल के होइ छै
एखन बहुत दिनके बाद भेलै हेन लगैये आब साले साल करतै आ बढ़ियां छलै एक पर एक सब छलै बाप रे
अगिला साल कोशिश करबै जे हमहुँ जायब
हँ जायब ओतऽ बढ़ियाँ छै
हँ अपना आपके अहाँके उभारै के ई सभ चीज भेलै
हूम्म बाप रे एगो बच्चा जे नम्बर वन पर एक नम्बर पर एलै ओकरा नहि आँखिसँ छलै विकलांग टाँगो नहि छलै बस मूँहसँ आवाज निकलैत छेलै से एतेक नीक गबैत छलहु कि फेसबुकपर दैत रहैत छै किछु कहै के नै
हँ दीदी कहै छेलै जे बड्ड सुन्दर गेलकै हे से
हूँ फेसबुक पर अबैत रहे छै ने हम देखैत रहे छी हमर भायइजियो कहलकिन तऽ हम भायजीे एगो गीत तऽ बड्ड सुन एगो गीत तऽ बड़ सुंदर गब किछो ने अहाँके से नहि एके गो गीतके मतलब ओ देखत साउंड केहन तरह के छै एकरा मतलब तर कथी छै से टाइप पर कनिये टा के गीत गीत गबै ले कहै छै यदि अहाँके एको गीत मे पकड़ बनि गेल तऽ अहाँकेँ फेर दोसर कहत कनि मतलब एक पॉइंट गबैले ज्यादा नहि गाबऽ दै छै
ओ अहाँके सिर्फ एकटा अहाँके ओ अहाँके जँचैया जे अहाँ की कऽ रहल छियै आ
हँ हँ हिचकिचाइ तऽ नहि छै या तऽ कतऽ साउंड कतऽ की छै यानि सब अथी आवाज के लेल
हँ अच्छा हमहूँ अगिला बेर सोचै छी जे कनि देखियै ईसभ चीज केहन होइ छै आइ तक केओ एहन चीज के मौका नहि भेटल है
हू हँ हँ लेब भाग बढ़िआं छै देख ओरा छै कला तऽ छुपेबाक नही हमर भायजी तऽ किछु मे पीछा नहि हटे छथिन कहलहु नहियो होइ छै तै यो अपन भाग लऽ लै छथिन
ई चीज अहाँके अपना आपके उभारै के अथी भेल बुझलियै
हँ हँ नहि अहाँ सभ के तऽ अबैया गायब नीक से से होइत छै ने जकरा अबैत रहै छै
हमरा घर मे चारू भाय बहिन छियनि से ओहिप ओहि मे अथी छै निपुण छियनि
ह
तहन अहाँ के आओर की सभ हौए छै
नहि किछो बस घूमै छी आओर बात करै
खेनाइ पिनाइ की सब भेलै अए
खाना बनल छल मिलाइ दालि भात और सब्जी छलो परोड़ आलू कदीमा के परोड़ के बिया निक निकालि दै छै तहन सब्जी बनबै छै मा
ओ हमरा ओहिठाम अहाँ के बनल छलै डोका डोका के कहियो खेने छियै हँ मा सब मा माँ ओकरा सब से पहिले की केलखिन तऽ उबालि देलखिन
हँ उबाल कऽ जल्दी निकलि जाइ छै
आ से खूब सुन्दर पूरा सिद्ध भऽ गेल ओकरा भुजलो कऽ ख़ा सकै छै तेहन तहन ओकरा तहन ओकरा तरकारी बनेलखिन खूब सुन्दर बनलै हँ लेकिन हमरा नहि नीक लगैया तऽ ओ अपन दीदीए एक टा खेलकै हमरा नहि ई सब चीज नीक लगैया
छो निक लगइ य
अहाँ के तऽ बुझले हमरा की सभ नीक लागैए से
से अहाँ के तेहन अथी छलै जे झोरा चोरा कऽ दै छलहु
हँ किछ सभ चीज नहि खेलहुँ कनि किछ किछ किछ किछ खेलौं
हँ
तहन अहाँ के गाम के एखन केना की छै गाम के हाल समाचार
ठीक यऽ गाँवो के
स्वास्थ हँ उएह हेबाक के चाही सब अगल बगल सब निरोगरहय स्वस्थ
आ आनन्द रह दन दन आऐत रहअ
हमहुँ जहिया ओहि दिना फोन केने छलियै ने तऽ हमर छल अहाँ के जाय के छल जन्मदिन छलऽ हमर भतीजी के
हँ कहने छलथि सबचीज तऽ
गारि पर छलिए तऽ हम नहि बुझलियै ओत पहुँचल त बुझलिय तऽ फेर कहलिय तऽ हेबे नहि करत तऽ कोनो फायदा अछि नहि तऽ ताहि दुआरे फेर नहि केलहुँ दोबारा
हँ अखनो जा रहल छी कनि बाजार किछ किछ किताब किछ किछ किताब लै के छलै बड़ दिन से सोचै छलहुँ लेकिन हम नहि जाइ छियै हम बड कंजूस
अच्छा आब एहिके पैसा एयलै तऽ पढ़ाइ करहो
नहि ओना हम गाड़ी नहि निकालब बिना दोसरे काज हम गाड़ी नहि निकालै छियै एखन संजोग स एखन संजोग सँ भायजी अबैत छलै तऽ कहलियै हमहूँ जायब तब हमरो काज भऽ जैत से छै अहाँ के चलै छै पढ़ाइ लिखाइ
हँ चलै छै, पढ़ै मे मनो नहि लगै छै।
हँ मोन तऽ पढ़े मे कोनो लोक के मोन लगै
अहाँ तऽ बलजोरी
हँ, बलजोरी बैस, मुदा पढ़य लेल जे बैस आ जँ मोन लागि गेल तहन फेर बड नीक लागत
हँ, नहि, हमरा ई छै कि जहाँ पढ़य लेल बैसियो ने, तऽ बौआ ठीक कऽ दैत छै। दिमाग एते भऽ जाइ छै तखन फेर मोने नहि लागैत छै, मतलब। बीचमे मोबाइलसँ अगर लाइव चलैत छै तऽ देखबे ने, तऽ ओ बीचमे अगर टोकि देत। तऽ किछ समझेमे नहि आबै छै
आ दोसर बात जे अहाँ पढ़ लए बैसे छियै त ओ पढ़बै लए बैस जाइये
हँ उएह होइ छै कखनो भी
हँ
बस सुतल तहनेटा देखलहुँ तऽ किताब सभ तऽ नहिए टा पढ़ऽ देते ओ नहिएके बराबर
है
मोबाइलसँ जे देखैत छी, देखैत छी, पढ़य नहि दैत अछि।
मोबाइले से जे देखले जहन सुति रहैया ने बौआ कहियो काल कऽ त कनि क देख लेल करू कियाकि कनि पढैत रहबै ने तऽ एक बेर मे लोड नहि पड़त आ जँ नहि कनियो एम्हर ओम्हर भेल तऽ फेर जँ छुटि गेलहुँ तऽ फेर अहाँ के दोबारा नहि मोन होयत जे हम अहाँ के शुरू करी ई चीज के
हूँ से तऽ होइते छै। जखन पढ़ैके छै टाक तऽ अपन हँ जे छै।
बड नाजुक चीज छै।
ह्म
आय
सभसँ नीक काज छै। पढ़नाई य लेकिन लोकके सभसँ कठिन लगै छै पढ़नाईमे
हम हम बैसल छलियै ट्रेन मे बैसैल बैसैल सोचलियै जे आय के मेहनत काल्हि के भविष्य अहाँके करै छै बुझलियै
तऽ हाँ
त्य छै ओर कहियो
कनै निक नहि लगै छै ओर काज मे मोन लगै छै लेकिन पढ़ेमे नहि लगै छै
पढ़ै मे नहि मुन लागि ओर काज
सोचै छी कनि एहि बीचमे कनी किछ हेबाक चाही आ काल्हि पढ़ि जेबऽ। आइ मंगल भऽ गेल, काल्हि बुध। काल्हि तऽ कहलहुँ ने। किछ कर बृहस्पति क हमसभ नहि किछ खाइताय छियै तऽ दीदी लए राखि दैथिन तहि दुआरे हँ सावन नहि, सावनमे हमरा सभ ओ छै ने? नहि, किछु एते होइत छै।
नहि हमसभ नहि खाइ छीयै एक महीना माछसभ प्याजसभ खेलहुॅं माछ सभ नहि खाई छियै
ओत नहि तो नहि होइ छै प्याज लहसुन हमू सब खाय छीयै माछ मास न एहन होइ छै
ह्म हूँ हूँ